हेलो
हेलो
कह की हाल चाल
ठीक अपन
हमरो ठीक अछि खाना पीना भऽ गेलौ
हँ भऽ गेली अहाँके
हँ हमरो भऽ गेल
आओर कीसभ भात सब्जी दालि भुजिया अहाँ
हमरो उएह खाना छलै भात दालि सब्जी भुजिया अचार आर बौआ घर पर सब आदमी ठीक छौ
हँ सभ ठीक छथिन ओतऽ सभ ठीक छथिन
हँ हँ सब आदमी ठीक छै आर बुआ बढ़िया आर मधुश्रावणी कऽ तैयारी चलि रहल छै
चलि रहल छैय
अच्छा
आब हुनका तऽ फोन करऽ पड़ तेनाब कहियआ अयथिन तऽ हुनके पता हेतनि
हँ इहो बात छै लेकिन एक दू दिन पहिले एेतै नऽ कियाकि पाबनि तऽ ओकरे छै
हँ हँ
हँ आओर बऊआ पाबनिके तैयारी सब चलि रहल छैय
हँ हँ चलि रहल छै अहाँ कहिया अबै छी
सुनै छिये अ एबेर काली पूजा में आब रहल छी मतलब दीपावली सबसऽ पहिले आबि जेबे
अच्छा
आर हँ बौआ तोहर तैयारी भऽ रहल छौ एहि बेर
कथि कहि
दीपावली सबकेना तऽ मधशावणी छै तऽ एहिमे तऽ मोसो सब एऐथिन
हँ सब एथिन दीदी पिसा
अच्छा आओर मौसी सबसँ बात होइ छौ
हँ हँ होइया सभसँ होइयएा अहाँके होइया
हँ काल्हिो भेल रहय बात बहुत देर तक बहुत किछु बात तात भेल शायद लग ऐछी जे मोसी कहहि छल जे वएह सब जे मधुश्रावणी एछै नऽ तऽ फेर जेबै बहुत तैयारी सॉपिंग करय लऽ तऽ डेली जाइ छै मार किट काज जे साड़ी सब होइ छै जे चाहि अह रोजो सब लेल आय
हँ अथिन मोधश्रामणी छेन तऽ ऐबे करथिन नऽ
हँ ओ तऽ एबे करती तऽ तऽ बहुत मोन लगते नइ
हँ हँ
आर बुआ छठमे की सब लेबबाक प्लानिंग छौ
बहुत किछु आहाँ ओउ तऽ पहिले
हँ ओ तेबे करबे हमहुँ बहुत किछ लेलिय जेनााक बे तऽ बहुत सारा मेकअप सब ले आपस के छठि छठि मे तऽ पता है छो
हम हँ मेकअप कपड़ा तऽ फिक्से छैय
आई बेर जे आबै छी हँ फिक्से छै तऽ ओ सब तऽ पक्का सब आदमी चलब जनकपुर कते नीक लागै छै
हँ हँ
हँ सब आदमी चलब जनकपुर अई बेर ठीक छै प्लानिंग बटालियन आदमी के के सब जैतै से आदमी के हँ आओर एहिके बाद न हेलो
हँ
आओर एहिके बाद न जनकपुर चलब जेनाकि जेनाकि दरभंगा के श्यामा माइ मंन्दिर छै कतेक सुन्दर लगै छथिन हुनकर तऽ रूपे अन
हँ बहुत जादा सुन्दर छै
हँ हुनकर मतलब सामने पोखरि छै देखने छियै न कतेक सुन्दर लागै छै
आओर इम्हरो एकटा खुजलैया खुजलैया न अथी मन्दिर
अच्छा
बहुत सुन्दर
अद्भुत लेकिन लागै छथिन भगवती सब तऽ छथिने आर बौआ सुनमे एलै जे तू अच्छा आओर बौआ सुन मे ऐलान जे तू ओतऽ गेल छलही मिथिला हाट
हँ गेल छलिया आई
केहन लगलौ मिथिला हाट मे
बहुत सुन्दर
हँ सुनमे आल जे ओहिमे मिथिलांचल के जते होइ छै ने ब्याद उखैड़ की कहाँ सब होइ छै सब किछ छिलियै
हँ रहै छै
अच्छा आओर कीसब देखलियै ओहिठाम मा गेल रहीयै तऽ
पहिलका टाइमके पोखरि छलैया तकर बाद कुलहैर हँ आ तकर बाद जाँत
आओर ओतऽ देखलियै भनसा घर सेहो छलै जाहिमे आ मिथिलांचल जेनाकी पहिले मड़ुआ के रोटी बनै छलैया चाउर के रोटी माछ हँ आओर
अच्छा आर बरी तरुआ तिलकोर के
छाँ जना मिथिलांचल के तिलकोर के तरुआ प्रसिद्ध छै ई सब छलै आओर बौआ सुनामे आल जे एहिठमन अथी की कहै छै जे जाइ छी से उ जे वाटर पार्क उहो सबमे घूमै छै की
ठीक छै बाद मे करै छी तऽ